हेलो।
हलो।
का हाल चाल छै बहिन।
बस हम नीके छी अहाँ अपन कहू।
आं हमे भी नीक छियै।
निके छियै।
हँ ई त ई मो। त माथा खराब कर देेले छलै जेना देखु त बरसात। बरसात के मौसम एकदम किच किच मन हो जाइ छै।
किच किच त हो जाइ है लेकिन देखियौ केितना केहन सुन्दर लागै छै एकदम मनभावन लागे छै जे चारो तरफ देख। बै त हरियाली हरियाली रहै छै कम से कम ई गर्मी से त राहत भेटै छै। ऐं कनिक पंखा के हवा त शरीर में लागै छै नै त बाप रे बहिन की कहु अहाँके गर्मी से हम एतेक। परेशान छलहुं कि सब बाल बच्चा के गर्दन मे जे फुंसरी भेल छलैअ से हम परेशान छलो। हँ पूरा फुंसरी भेल छलैया से जानै छियै पाउडर छींट छींट क छींट छींट के राखै छलियै आ केतनो जे देखियौ ए सी त दिन भर नै चला सकै छियै अहाँ। पंखा के हवा जे लागै छलैए कि कतौ उड़ा जाइ छै शरीरे मे नै लगै छै। से एक एहन परेशान आ जानै छिअइ किचेन मे त ठारे रहै के मन नहि करै चलिअ लागै छलै कि कतौ भाग जैअइ। आ बाहर जाउ त ओहने झरक उठै छलैया आ जेहन धूल जे उड़े। से पू पूरा घर लागै छलै कि एकदम भूअर भूअर जकां। बुझलौं आब त ओकरा से कनिक राहत छै न कम से कम।
हँ उ त बात अहाँके सहिए कहलिअउं सखी अहाँ। जेना देखू त बरसात अऽ जरूरी भी तो छै, किसान सभ जे खेती बाड़ी करथिन से केना करथिन?
आ किसाने सबके नहि देख खियौ किसान त छै-छथिने ई भगवान के भरोस पर, लेकिन देखियौ हमसब कहै छी एकटा गप जे पा-अ-ई-ब बारिश नै होइ छै एकटा गर्मी झेलियौ से अलगे, ऊपर से की होइ छै, जे पानी के लेवल जाइ छै पानी के रोज किल्लत होइ छै जे दू दिन पानि नय आबै छै, से देखियौ केतना दिक्कत होइ छै हम सब के। एक दिन जानै छियै? एन-एहने एकदम खूब जोर सा बिजली गरजे सत कुछ भेल छलैया, आ बारहे बजे राति से जानै छियै लाइट कट गेल। आ हम सब के छै खाली मोट टरे लागल, चापाकल नय छै बुझलौं? आब की करू? मोट-अ टंकी मे आधे टंकी पानी छलैया, आब की कयल जाय? आब जे सखी एहन परेशानी भेल एहन परेश सानी भेल कि हम किछ नय कऽ सकै छी। कोना क कोना नहा लेलौं, आ जानै छियै जे बारिश भेल छलैया ओकरे मे सबटा बर्तन धो के, आ पानि के बारिशे के पाइन में जाके रख देलौं। आ सब पइन के बारिश सँ, आ धो के आ बर्तन हटेलुं।
बताऊ ता? सही बात छै ई तनिका मौसम स से लाइन-उइन, नेटवर्क-उटवर्क के दिक्कत त हो जाय छै।
की करबै सखी? देखियौ कोइयो कोइयो मौसम रहे छै न तऽ किछ ने किछ फायदा किछ ने किछ नुकसान
रुकसान हँ जेना सब वऽ आदमी जान के देखु तऽ कुछ अच्छाई कुछ बुराइ रहे छै, वैसनो मौसम के तनिका कुछ अच्छाई कुछ बुराई रहे छै। हँ, अभी देखू ने जेना इम्हर तऽ हमे जहाँ रहै छियै, वहां तऽ वाटर लेवल ठीक छै बोरिंग के। लेकिन जे मेन टाउन छै हमर ससुराल लगे, ओ आर देने डीप बोरिंगो फेल भऽ गेल, आ भर गर्मी छऽ महिना मने पड़ै छै तऽ गर्मी दूए महीना, लेकिन दू महीना पहले आ दू महीना बाद लऽ गऽ-मऽ-अथि-नगऽ हँ, नगर निगम के भरोसे जेना केकरो केकरो आर घर में बोरिंग में पानियो आबे छै तो ऊ छऽ महीना साल के पानि मिलै धेत तई छै आं ओहैऽ लोक के। आ छऽ महीना नगर निगम के पानी के भरोसे रहै छै। जे सप्लाइ पानी, हँ सप प्लाई पानी आयत तऽ कोइ किछु काज करब। आ, टंकी भैट-टंकी बैठाय के तब परमिशन न छै नगर निगम स, त ड्राम डीब् बा बोतल एहि सब में न, टंकी बैठाबे पे तनिका दण्ड के प्रद-प्रावधान छै। नगर निगम मऽ, हँ।
बैसल छै, हमर स
बैसल छइ, ओ चुप्पा चोरी बैसल छै।
नय सखी एहन त हमरा नय पता छै, हमरा तो खाली ला पता छै कि देखियौ नै मीटर के अहाँ जे बिल उठेबै से अहां के भरे पड़त और किछ तऽ हम नै जनैत छी।
ऊ तऽ ऊ तऽ ठीक छै, जेना अगर तीसरा तल्ला पे टंकी बैठल छै आर अहाँ अगर के पानी ऊपर खींचे खातिर टूलू पंप लगैले छै यै। तऽ ऊ आर गलत छै ऊ नगर निगम ओकरा पे ऑब्जेक्शन डालतै ई चलत हँ। आ जेना जेकर जेकर घर मे लगल छै तऽ ऊ नगर निगम से नजर अंदाज छैय नजरमे नै छैय। सब चुपा चोरी लगेने छथिन। हॅं, टूलू ऐछ टंकी बैठाऊ। हँ तऽ टंकी बै ठाउ लेकिन अहां के मोटर लगा के पानी खींचे के अथोरिटी नै छैय। इ नगर निगम के प्रावधान छैय आब अहां जेना तीन तल्ला या चारि तल्ला पे टंकी बैठायब तऽ बिना अ अथी के मोटर के तऽ पानि चढ़ैत नै। फस्ट फ्लोर पे तऽ चढ़ियो जाएत।
नै नै अभी जे हमर एक नल लागल छैय वही सब सपलाई वाला से बुझैय छीयै तेसर तल्ला पे हमर छय टंकी राखल लेकिन ओकरा मे त जाइ छैय अपने से जाइ छैय बीचमे प्रॉब्लम भेलय, भेल छलैये अभी बरसात के दिन जे छैय से जानै छियै अभी पानि के फोर्स नीक रहय छैय।
हॅं तऽ अभी अभी त चढ़ जाय छैय आ जेना कुछ दिन बाद अभी तऽ चलु ठीक छैय बिना मोटर के भी पानी चढ़ जायत, लेकिन कुछ दिन आर बाद जेना पानी के किल्लत होइ तऽ बिना मोटर के तीन तल्ला पे चार तल्ला पे नै चढ़य छैय दिक दिक्कत होवय छैय आ सब के घरे घर न लगल छैय। त प्रेशर त खीचा जाइ छैय आ जेकरा मोट
कि ई बरसात जे नै हेतय तऽ सोचियौ कि महामारिए ने फैलत।
एकदम सखी एकदम एकदम बहिन इ बात तऽ अहां नीक कहैय छियै।
आ इ बेर देखियौ कनिक बारिसो होइ छैय एकर पिछुलका बेर तऽ जानै छियै बारिस किछ नै भेल छलैयै बिहारमे जब जरूरत छलैये तऽ होबे नै करैय, आ जब इ धान धुरा सब लग गेल तखन एहन बारिस भेल कि सबटा फसल बर्बाद भए गेल। बुझियो आब आदमी की खेतै तैय की पितैय देखियौ किसान के त जे क्षति से छैय से ओकरा कोनो नै भरपाइ करि सकैत छैय लेकिन बुझियौ कि जे चावल के दालिके सब टा के रेट बढ़ैय छैय से तऽ मौसमे के न मार छैय। हॅं सरकारो की करतै। हॅं, अहां देखियौ अब चारि टा भाय रहैय छैय तऽ की सोचैय छैय हम चारि ठाम घर बना लियऽ। एकठाम हम नै रहब हमरा अपन सेपरेट चाही हँ आ नै बुझैय छैय कि जे मकाने मकान बनत तऽ फेर कतहु तऽ पेड़ पौधा नहिए रहत। कतह पेड़ पौधा अहाँ लगेबैय ह
कठ्ठा जमीन छैय तऽ दु कट्ठा में मकाने बनत आ चारि गो भाय छथिन तऽ एकको कठ्ठा मे चारो के लगे मकान बन जायत तो पेड़ पौधा के जगह कहा पेड़ रोपे के जगह होइ छै,
पेड़ पौधा तऽ कटैय छै खेत पथारी सब खतम हो जाइ छैय। आ देखियौ जे खेत पथारी सब खतम होइत छैय तऽ ओ केनाके आदमी करत आ पेड़े पौधा गुनी न बरसात होइ छै
एदमे एकदम सही सखी आ जेना कहु देखु न पहिले के जमानामे एक टा घरमे बीसो पच्चीस लोग एकठाम रहय छलैय। आब जे अंगना रहै छलैय से खुब बड़ अंगना मने एक बाराती रहे लायक जगह छोड़ के घनि इ सब घर बनाउ हँ दलान जकरा कहैय छैय। हँ यहाँ से वहाँ पूरा जगह खाली रहे छले आ खूब, ओकरा में तरह तरह के फल फलहरी के पेड़ रोपल छले
हँ हँ कम से कम एकटा किछ नहि रहतै तऽ एकटा आम के बृक्ष एकटा नीम के बृक्ष ई सब त छै लेकिन आइ काईल के तऽ जानै छियै सबटा मॉडर्न भेल छै आ सबटा बिल्डिंगे बनवै छै ए दोसरके की कहब बहिन अपनो तऽ आदमीके सख रहबे करै छै!
ओ तऽ है ये हँ लेकिन वही सब तो बात वातावरण के मार भी करै छै सखी जेना पहिले देखू मटिये के के घर रह छले तो आर मे कोन एसी के जरूरत काज पड़ल?
किछ नहि किछ नहि आ बड्ड सुन्दर हमरा लागै छै बहिन हम सही मे कहै छी? कोई कहतै सुनतै तऽ कहतै की केहन पागल छै, हम कहै छलहुँ अपन ए मालिकसँ कि ए जी अहाँ जे घर बनबेबै नहि तऽ एकटा हमरा खाली मट्टीके घर बना देबै आ ओकरामे जे रहै छै नहि देखै छियै दुनू ठामसँ एकदम त्रिकोना उठल रहै छै छत, से हमरा बड नीक लागै छै तऽ हम कहलहु ने एकटा हमरा मिट्टी के घर बनाक दे देबै एकटा कोन मे आ ओकरा में ओहने छत बना क हमरा सुंदर से एकदम बना दियऔ! काहेक हमरा बड निक खपड़ेल घर हमरा बड नीक, अहाँ सीमेन्टेसँ बना दौ ढलाइयएवला बना दियौ डिजाइने बना दियौ लेकिन, मिट्टी के रहत ई! की कहै छै दिवाल मिट्टीके रखबै आना! ओकर आँगनो रखबै ताकि हम ओकरा लीप सकी हमरा लिपे मे बड मन लागे छै गोबर से जे ली पे छियै हमरा ओकर जे रहै छै ने निपयमे नहि पड़ै छै रेग हमरा बड नीक लागै जे ह बड सुंदर लाग छै हमरा देखे मे हरियर हरिहर, एकदम सुन्दर जेका लागै छै, आब तऽ अहमद हँ हमर दुल्हा कहे छथिन क सब कहे छै कि हमरा पक्का कर दिय, आ ई जे छै कहे छै कि, हमरा एकटा मिट्टी मिट्टी कर दिऔ हमरा जे हम, हम कहलियै कि जे हमरा नीक लागत, हम सही ने कहब अहाँसँ। आब देखियौ नीपे -पोत के तो रिवाजे खतम छै, आब तऽ धो -धा कर दियौ बस खतम भए गेल। आ, आब पूजो पाठमे, हँ।
थक जाय छियै हमे, गोप बजै छियै जेना हमे भी छोट छलौ ने। तऽ हमरा अर के दादी घर में, दाइ रखले छलथिन। तऽ दाइ जे छलथिन, मालती फुआ! हुनकर घर ने मट्टी के खपरैल घर रहल छलै, तऽ हमे ना वहाँ जा -जाके कोइ बहाना से, दिन -दिन भरि बसै छियै, बोसल छलिये। रह छलियै, आ खूब हमरा आरके वहाँ मो खेले- कूदे लेल, आऔर हमरा आर के खूब मन लगे छले। तऽ हमे भि आ के दादी के कहल छल, कहल रहियो ए दादी हमरा अर बियाह न एहने घर मे ही कर देब, से हमे ऐसने घरमे रहब, हमरा आरके खूब नीक लागै छै ऐसन घर। त दादी खूब हसल छल हसैत छल।
हँ, बुझियो जे ओहन घर में बियाह भ जेतै, तो आदमी माथे -कपार न पीट
सखी भेल रहल। सखी भेल रहल हमर वाय उम उमहरे घर मे वैसनरे घर में बियाह होल। रहल, हमर जे ससुराल रहल ने पहिले के, उ मा ट्टीए के जोड़ाइ के घर रहल छलै, हं सोचू टाउन के बीच में। ओ एम्हर घर छलै, हँ म ट्टीएके घर छलै। जेना बस ओपर क क खपरी न रहके, क करकट रहल। छलै, त शौक श्रद्धा तो हमर पूर गेल, हमर पै बेटी जे पेट मे धरल रहल नू, त हमरा आर घर मे चूहो के बड आतंक छलै, आ जेना चूहा रात भर मे दिन मे त हमर सास नीप -नाप के चिकन कर देल छलथिन, आ भट ठंडा रहै छलैक रूममे, भले म ट्टी छलै, बड्ड ठंडा रह छलै।
जानै छियै, ओहन घर जे रहै। छै, ठ ठंडा में गरम र राखत, आ टे गरम में ठंडा राख खे छै, से ओ बड नीक लागै छै।
जानै छी, हमर हमरा आरके ने गेतल सूत के पानी उ घड़ी खूब नीक लागै छलै, त हमरा आर माय जे हमर मायके से, एगो मटका मे पानी भेज देल छलथिन सुराही मे, कि हमरा आर बेटी के सुराही के पानी पियै के छै मायके के, त हम भेज देब। त उ भेज देलथिन, आ हमे न हं हं हं हमे ने उ सुराही के जमीन मे ध के रात के सूत गेलौं, आ चूहा जे छलै ओ म ट्टी के, कोड़‌- कोड़ के कोड़ -कोड़ के सुराही के नीचे गड़ देलकै, अब उ सुराही तनिका अ एक बित्ता धंस गेल, लेकिन